हेलो
हँ सखी अभी हम अहाँके याद करैत रहलियै से देखो ने अहाँके हम एगो व्हाट्सऐप पे मैसेजो भेजलै छियै
अच्छा
हँ अ देखो हमरा आर घर मे जे बिहा छै ने ओकर कार्ड हमे अहाँके व्हाट्सप क कै छियै जे से आहाँ देख लियौ
ओर सब नीक छैय न
हँ हमरा आर घर तऽ सभ नीक छैय सखी अहाँ कहु जेना हमे तऽ अहाँके बिआाह मे बजइ छियै तऽ अहाँ जरूर आयब हमरा आर घर ठीक
अच्छा केकर बिआ छै
अ हमर भााय के बिआ छैय
अच्छा केते दिन बाद तऽ अहाँ सब भेटाएल छथिन
आ मत कहु सब तऽ हमे तऽ बड दिन भऽ गेल से अब तऽ तनिका गाम अयले छियै वही शादी बिआह खातिर
अच्छा
जेना गाम मे आयल छो एक पैक काज रहे तऽ अहाँ तऽ जनै छियै जे मिथिलामे बिना ककरो के विवाह गप भेले गामक यात्रा पूरा न होत आछी।
हँ हँ गामक तऽ देखे के पड़े छै गामो के रीत रीति रिवाज तऽ अपनाय के पड़ै छैय आओर कहु अपन।
अहाँ कार्ड देखलहुँ कि ना देखलहुँ से हमरा आरके पहिले कहहो तो। जेना हमे अभी बाबू के। अहाँ के मालिकके फोनमे वहाट्सएप मे भेजले छीयै। कार्ड से केनालगे छै देख के बताहो ने हमराआर के।
नीक लगै छै हम बिलकुल।
नीक छै न
हँ नीक छै हँ डिजाइनो बहुत सुन्दर छै।
देखो श्यामा बहिन हमराआर पसन्द छै त नीक केना ने होत।
अहाँके पसन्द छै।
हँऽ।
हँ तऽ तऽ बडी सुन्दर छै। आओर कहु। आओर सब नीक छै ने।
हँ सब त नीक छै। जेना अपन सुनाउ अहाँ केहन छी बहुत दिनक। बाद अहाँ तनिका अहाँ से गप भ रहल छै।
हमहुँ नीक छी बस गाम गेल छलियै एकटा। बैद काजे सिलसिलामे अहाँ तऽ। जैनते छी कि मिथिलामे बिना का। केकरो विहाकऽ गप भेल। गाम के यात्रा पूरा नै होइ छै।
हँ एकदम सत्य कहलु मिथिला के मट्टी में त विवाह। के गीत आ गप सप पैघ चाव से होइत अछि। तक ककर बिबाह अ। हमे तो अहाँके बतले कहले छियै न। कि हमर भाई जे हमर छोट भाई लक्ष्मण के विवाह। के बात चलि रहल अछि ओना ओना त के। जगह से बात आयल मुदा अखन तऽ कोनो अंतिम निर्ण। नय न भए सकल अछि।
अच्छा।
अहाँ तऽ जानैत छी जे हमर मिथिलामे विवाह के प्रक्रिया कतेक पैघ आओर नियम कानून से बनहल होय त अ
हँ बड्डी नियम एम होइ छै मिथिला के ई विवाही सब मे।
जे अहाँ के हमे कार्ड भेजने छियोना व्हाट्सएप में ओ हमर सचेरा भाई। के विवाहके कार्ड आ अपन जे हमर लक्ष्मण भााय छथिन। उनकर विवाह में अभी तनिका देरी छै।
अच्छा ठिक ठीके छै। मिथिला के बीएवाह तब अपन सिद्धान्त संस्कार आर परम परा लेल जानल जाइ छै ने सब तऽ पहि। एहिले तऽ वंशावली देखी जाइ छी। की पंजीकरण सब। ईगप भेल।
हँ भाई देखो पंजीकार के सँ गप भेला छै दोनो पक्षक सात पीढ़ी वंशा वली मिल बाक काज भऽ रहल अछी आ मिथिला मे अधिकार पत्र मिलल सबस पैघ बात अछि जह पंजी न मिलल तऽ विवाह के गप आगू न बढ़ि सकैत अछि नऽ
हँ ई तऽ। हमर सभ्यता के वैज्ञानिक आधार अछि बहिन आ सात पीढ़ी सबके ककरो खूनक संबंध नय होयके चाही साथ पीड़ि ताक खूनके सम्बन्ध नहि होयके चाही ई बात जनै छियै ने हँ ई बात हमर बुजुर्ग पूर्वज कतेको साल पहिलेसँ नियम बनाल छल देल छी
हूँ
ई अनुवांशिक बीमारी बीमारी से बचे लेल अछि तऽ लड़का और लड़ के गुण दुनो के बराब बारेमे की गप भेल
देख पंजी तऽ मिली गेल छी पंजीकार जी कहलनी आ कहलेन अछि जे दोनो पारिवारिक सम्बंध मे कोनो दोष नहि आ आ लड़की भी बहुत संस्कारी अछि छी जना स्नात त कऽ रहल अछि और हमर लक्ष्मणता सॉफ्टवेयर इंजीनियर अहाँ जानैत छियै
आ अहाँ कतय के देखलु श्यामके सौरठ सबक ओ रौनकनक उ गमछी खाच मे मैथिली ब्राह्मण आ अन्य जाति के लोटक जुटा सुनै छियै ने
हँ हँ हँ
हँ ओ कतको दिनक मेल बाद याद आबि जाइ छी आजकल लोग डिजिटल भए गेल छै व्हाट्सएप आ ब बायोडाटा आ फोटो पाटा गप तय कल लेल छी मुद्दा स संस्कार तऽ एखनो ओहि रूपमे जीवित अछि
ओ तऽ अछि अच्छा विवाह तिथि कनिको विचार कऽ रहल छै जे मिथिला मे तऽ हरीश चेन से पहिले य फिर विवाह के विशेष शान भादक मास छोड़ी के नीक दिन देखल जाइत अछि नै
हँ
जेना पंडित जी अगहन या माघ मासक लगन कहलने अछि आ मुद्दा लड़की पाछक इच्छा अछि जे अगहन मास मे विवाह कऽ देल जाइ आ जाड़क समय मे सब रिश्तेदार सेहो आसानी से आबि जाय छथि
हँ जाारको में तऽ ठीक रहै छै शादी बियाह ठीके होइ छै अगनक मास बहुत उत्तम होइ छै अगहन मे धानक फसल एसो घर आब जाइ छै आ गाम घर मे सम्पदा रहै छथिन आ तऽ तिलक दहेज के गपसभ भेल आजु के युग मे ई एकटा पैघ समस्या अछि
देखो बहिन हमर परिवार शुरू से दहेज प्रथा के विरोधी रहल अछि पिताजी साफ की देलखिन आछी जे हमर कनिया चाही हमरा के कनीआ चाही कोनो धन दौलत नय आ लड़की के पिता अपन इच्छा से जोर देबे चाही ती ओ ओकर अपन खुशी अछि हमसभ कोनो माँग नय रखब
अच्छा अहाँ के विचार सुन के तऽ छाती चौड़ा भए गेल बहिन जे मिथिला के सभ परिवार अहाँ जक सोचैइ तऽ कोनो बेटी के बाप कर्जा के बोझ तले नय देबै आजकल तऽ लड़कन नौकररी के हिसाब से बोलि गेल अछि जे बहुत बड़ ललक आछी कलंक आछी
एकदम ठीक कहलो विवाह हो ई आत्मा क दइ पारिवारिक मिलन आ छी ई कोनो व्यापार नय आछी आर देखो विवाह के रीतिक रिवाज गप चलल तऽ हमरा मिथिला के कोहबर आर मटकोर याद आबि गेल गामक विवाह आनद शहर मे कतइ
हँ ठीके कहे छी गाम के विवाह त बढ़ बाते छोड़ू मटकोर के दिन गामक सब महिला सब मिली के गीत गाबे छी आ कुम्हारक के घर से मिट्टी लाबै छथिन आ ओ पारम्परिक गीत जैसे चु्मावन आऔर समार सुने के मोन प्रसन्न भऽ जाइ छै
राम आऔर विवाह के दिन ओ डगकाढ़ी आऔर परछन कनिया के भााय जब दुूल्हा के कान ऐठत छथि ओ हास पररिहास कते नीक लागैत अछि शहर के होटल मे विवाह कऽ देल से ई सब जीवंत रीति रिवाज छूटि जाइत अछि
हँ शहर मे तऽ बस इवेंट मैनेजमेंट भऽ गेल छथि आ पैसा कतको खर्च भए जाय छै मुद्दा ओ आत्मीय नय रहै छै आ गाम मे तऽ पूरा ढोल टोल पड़ोस अपन घर विवाह बूजी के काज करे छियै की आ ककरो हाल वाइ खोजे के नय पड़े छै गामे गामे के युवा सब मिलके परड़ोस देब छथिथिन
एकदम सही कहलहुं गामक भोजन के स्वाद तऽ कतहु न मिल सकै ओ चूड़ा दही आ चीनी के भोज आर ओकर बाद माछ भात जे मिथिला में माछ भात के बिना तो कोनो शुभ काजे पूरा मानल
हँ कोइ काजे नय होइ छै ठीक छै सखी फेर बात करब हम आब जरूर शादी मे ठीक छै ठीक छै